आ
हेलो दीदी
प्रणाम दीदी
प्रणाम दीदी
की करहल छी अहाँ
कुछो ने बैठल छी आयल छी ऑफिस से आयल छी बैठल छी
हूँ की की भेल अहाँके ऑफिस मे कथी मे काम कर रहल छियै अहाँ
हम एगो एन जी ओ मे काम कर रहल छी जे महिला के लेकर काम होइ हइ
ओ कि की होइ छलै हुआं तनी बतेबै हमरा
काम तऽ जैसे फील्ड के काम होइ छलै ओहिमे लोग के घरे जाय के होइ छलै लोग से बतिया के होइ छलै
हूँ अच्छा केतना पढ़ल लिखल रहै होतै काम होइ छलै करै के परै हइ
फील्ड के काम ल तऽट टू आ त बरमा पास होइ छलै आ आगे काम करै ला पहिले फील्ड में काम हो करै के पड़लै आ तब जााक आगे परमोश सन होइ छलै
ओ नीक काज करै छियै तऽ अहाँ तऽ
हँ ओही काज मे आज एगो हमलोग जरे कम चाली रहलखिन हन अंशु दीदी हुनकर अथी रहलै हें रिटायर हँ उ फेरबेल रहले हइ
अच्छा उ फेरबेल कथि अथी होइ छलै हमरा तऽ समझ दिन आबै हइ फेरवेल
ज जोन लोग कहीं पे काम क रहल छलै पढ़ल छलै तऽ हुनका जब अंतिम दिन होइ छलै ओ ओकरे जे मनावल जाले ओहे फेरवेल होल जा
ओ मतलब जैसे विदाइ विदाई होइ हइ छले हमरा आर के गाँव में मासट मास्टर सब छथिन ने तऽ कहै छै कि आइ हम मतलब कि इसकुलसँ रिटायर हो गेल छलियै तऽ उहके अथि खुशीमे अथी तऽ हमरा आर के गिफ्ट मिलल छलै आइ केक उक कटाइ छलै ह
हूँ
त बताउ ने तऽ आरो की की भेल छलै अहाँके ऑफिस मे तनी सुनू हमहुँ हमरो घर मे एकटा बेटी आर हथिन बगलमे मतलब बेटीे जैसन हथिन चचेरी जधी आर लगै छलथिन तऽ ओहो बी ए आर कले छथिन ओहो काम के तलाश मे इधर उधर कहैत रहथिन की चाची कनहूँ तोरा ने पता छलअ हमरा एगो काम लगवा देताे ने हमरा पार्ट टाइम काम करै छल थिन तब पढ़े ला पैसा निकल जेतै
अहाँ की जाने के छै छलियै
की जानै त केना केनाा होइ छै प्रोसेस काम के तनिका बतेथिन ने तऽ हम तनि हुनका अपना बेटी के बतै छलियै बततियै रहा कि हाँ ऐसे से एगो दीदी से बात होल छलै उएहे दीदी बतैले छलथिन कि ऐसे ऐसे प्राइवेट काम हो छलै पढ़ियो सकले हइ आ पढ़ाओ सकले हइ
तऽ एहिमे जुड़ैके प्रक्रिया जानैके चाही छी
हँ हँ हँ प्रक्रिया जानैके छी तनि बताउ ने प्रक्रिया की प्रक्रिया हइ एकर से
ता ई प्रक्रियामे जुड़ै ला ने अथी प्रत्येक साल हमार जे टीम होइ छलै उ से अप्रैल महिनामे मोबिलाइजेशन शुरू करै छलै
हँ
समझली
हँ समझली बोलू ने सब बाजू बाजू
आ तऽ ओकरा बाद ओहिमे मोबिलइजेशन मे लड़की सब से मिल ला मिलै छलथिन आ हुनका से फॉर्म भरबै छथिन
हँ
फॉर्म भराबे के बाद एगो ऑनलाइन एकग्जाम होइ छलै
हँ
आ ओ एकग्जाम मे अगर पास कऽ जाइत छलथिन तऽ फेर हुनका इंटरव्यू आर लिखित परीक्षा के लेल ऑफिस मे बोलाबे जाय छलै
ओ बुझाइ छलै अहाँ के मोबाइल पर केकरो फोन आबे छलै
हँ फोन आबैत हइ अहाँ बतियाउ ने
हँ
हँ ठीके
हँ हमरा त दस मिनट अहाँ से गप सप करही के है दस मिनट पुर जाय तऽ बतिया लेम कहूँ जहाँ जिनका
हँ ठीक ठीक छै ठीक छै बय
तऽ ओहे पर के इंटरव्यू मे पूछल जाय छलै कुछ कुछ समुदाय से अथी जुड़ल प्रश्न पूछल जाइ हइ कि जे लड़की एग्जाम देय छथिन ओ समुदाय मे बाहर निकले छथिन की नै
अच्छा मतलब की मतलब बाहर जायके पड़तै ने घर मे रहके ई काम न होल सकलै ने
एकानबे नीनाबे चौआलिस
अहाँके ई काम न होइ छलै
न ओ गाँव मे निकल ला होतै घुरे ला होतै गाँव मे
ओ
हूँ
आओर सब सुनाउ ने तऽ अहाँके साथी के फेयरवेल होल छलै तऽ ओहिमे केक उक कटाइ होइ
हँ ओमे केक कटाइ छल कटाले आओर कटाइले सभलोग खेलखिन फेयरवेल वला के गिफ्ट देलखिन
कि देलियै कोन चीज देलियै कि नहि देलियै गिफ्ट मे
हमे देलियै एगो सूट देलियै
ओ अच्छा ठीके छलै गर्मी के दिन हइ अखन गर्मी के दिन मे ज़्यदा हे आरामदेह सुतना अच्छा ठीक लगै छलै नीक लगै छलै
हँ
ओ त तऽ बड़ा नीक काम बतैली अहाँ हमरा
अहाँ जुरबै
आँ
अहाँ जुड़बै
हम हमरा तऽ हम तऽ उतना पढ़ल लिखल न हथि कहली ने कि हम तऽ जैधी भी एगो हथिन हम अभी अब हम बाल बच्चा सम्भाले वाला भेलिय हम कहाँ काम के पीछे पड़बै एगो जयधी हथिन हुनका बतेबै
इहे तऽ सोच अहाँ सबके गलती है कि जे एक बेर पढ़ाइ छुट गेलै तऽ दुोबारा नहि होते अहाँ हमर सबके संस तऽ ऐसने महिला सब के ने दोबारा पढ़े के स्टार्ट करबह
आब तनि तनिगो दाइ बौआ छलै ने तऽ दाइ बौआ छलै दाइ बौआ के छोड़ क कहाँ जेबै काम करै फील्ड के अहाँ काम कहै छियै कि फील्ड के काम हइ आं
तऽ अढ़ाइए घण्टा ने दिनमे समय देबे के छलै
अच्छा अढ़ाए के घंटा दै के छलै
हँ
ओ ठीक छलै तऽ हमरा घरमे आदमी हथिन ने तऽ हुनका सभस बतियाबै छलै न तऽ करब बत